हँ
अ कहियौ।
कहियो तऽ हाल समाचार।
ठीक छय। अपन सुनाउ।
ॲय
हेलो
कहलऊ कथी करै छी।
छत पर टहलै छी।
टहलै ले जाय छै लोक, मोटका बान्ह पर गाछी- बिरछी।
सौंसे अखैन पानि छै।
तऽ रोड पर थोड़े ने पानि छय।
रोड पर पानि तऽ नहि छै लेक, मुदा कत गाँंव छियै ने रोडो पर कतौ-कतौ पानि छै।
तऽ साफ करैबय ने।
साफ होइ बला निकासीए नहि छै।
तऽ अपने बिमारी फैलत ने।
हूं बिमारी तऽ हेतै।
मच्छरो पैदा हैत ने।
मच्छरे नहि पैदा हेतै यै।
तब
पैरमे पाइनो लगै छै।
हूं
बुझलऊ।
हूं
हँ- हँ
आइ हमरा बौआ पुछलकै रहए कते चीज उइहै में। ओकरा रहै किताबमे पर्यावरणमे इहै जल बचाव बला।
हँ
ओकरा से पूछलियै कहलियै कि बता त किया कहै छय बचाव करै लऽ हमरा की पता।
हँ
आ तब बतेलियै तब कहलियै तऽ कहै छय कि, जमा रहै छै पानि, तऽ की होइ छै से बता।
हँ
हूं।
तऽ बतेलियै नहि।
आ तब जे कहलियै से ओहिमे मच्छर मच्छर भऽ जाइ छै, उएह मच्छर काटै छै तऽ मलेरिया भऽ जाइ छै, डेंगू भऽ जाइत छै। तब कहइ छै तऽ की करतै, ओहिमे मटिया तेल डालै छै। ओहिमे छिटै छै, आब कहे छै। घर मे टंकी बनेने छी ओ नहि, बाथरूम वाला, लैट्रिन वाला। ओहिमे कहै छै, कहाँ दै छी मटिया तेल, तें ते एते म मच्छर घर मे काटै छै, आ मालि एखन दही मटिया तेल, देबही तऽ मरि जतौ, हँ।
तुरत सवार कण्ठपर।
तुरन्त।
हँ।
कहे छै कि, मम्मी मम्मी कहलखिन कि नहि मिलै छै रे मटिया तेल। तऽ कीन के अनहिय, आ दही, बिमारी भऽ जतौ सभेके काटि लेतहु तऽ।
ह ई जे गप अहाँ कहलिये। तऽ पहिले ओकरासँ प्रश्न केलियै जे पानिके संरक्षण। यानि पानिके रखैके ब्योँत।
हँ।
सैह ने।
हँ।
लेकिन ई समस्या अहाँ ओकरा बतेलियए जल जमाव बला।
हुँ, सब चीज रहै छैने उहैमे।
आय।
सभचीज छलै, चप्टर नहि आबैए जल संरक्षणवला।
हँ, जल संरक्षणके अहाँके अथी केलियै।
ह
तऽ ओहिमे जल संरक्षणके बदलामे जे छै। जल- जमाव वला अथी केलियए, तऽ जल
तऽ उहो छले यो, उहो पोइंट छै ओहिमे।
हँ, इहो पॉइंट छै, चुकि जल जे संरक्षण करतै, हेलो!
हँ।
जल जे संरक्षण करतै।
हू।
तऽ ओहिमे अहाँके मच्छर के अथी हेबे करतै वृद्धि।
हू।
तैके बाद ओ पानि सड़बो -गलबो करे छै, सड़े छै, गले नहि छै।
हूँ।
तऽ ओहिके लेल जे छै से, अहाँके शरणसँ बचबैके लेल
ओहिमे चूना पत पाउडर दिअ पड़ै छै।
हू।
मिट्टी तेलके मटिया तेलके छिड़काव जे छै से, तऽ ओहिमे जे मच्छर और जे छोट छोट जीव रहै छै, जेना पिलुआ तिलुआ फरि जेनाइ।
हुं।
ऐ सबसं बचावके लेल छै, चूनो वेहे लेल छै। डी डी टी पाउडर जे छै से ओकर छिड़काव होइ छै।
ओ
बुझलियै एगो और कोन दिन पाउडर अबै छै जे ब्रेन पर से उतरल य।
हुं
शायद ब्लीचिंग पाउडर, हँ ब्लीचिंग पाउडर अबै छै। त अइ सबसं की होइ छै, ओइमे जे जलीय जीव जे फड़ै छै। सड़न सं जे जलीए जीव फैर फरै छै।
हुं
उ मैर जाइ छै मुदा शुद्ध जल के लेल ओकरा जे छै से रिफाइन कैल जाइ छै। जल संरक्षणमे जल जखन जे के कमी होइ छै त ज पानि जे छै से पियप पियै ले जे छै से तैयार कर परैत छै।
हूं उं
ओना जल संरक्षणसं लेयरो बनै छै, केना? त जेना मानि लिअ पहिले नदी जे छै से अपना गाँंव वला नदी जे कमला जे सबसं पुरान कमला छलै, कमलाके मुख्य धारा।
हुं
ओइ धाराके मृत्य भेलाके बाद साफके अपना औरजन जे सुख खा जे भेलै त अखनो जे छै से देखबै बहुत्ते कल सं
हुं
पानि नै दै छै।
हँ
कारण की भेलै? जे पानि कतौ रहबे नै कैलै, सब जगह सुखारौ चलि ऐलै।
हुं
धरतियो पियास के उं पियासले रहि गेलै।
हं
दोसर बाढ़ि अबैके समस्या खतम भ गेल छै। करेबो के बान्ह जे छै से पू खूब मजबूत छै।
त बाइढ़ो नै आबै छै। बाढ़ि आबै छलै, लोक मांछ खाइ छलै सेहो नै होइत छै खैनाइ।
ए छोटका मांछ ले त आँखि बैठ गेल छै।
त अ‌।
तऽ एवं प्रकारे
इसेने
ऐतै कतऽय सँ? कोशी के जे छै से वाटर बान्ह पश्चिमी वाटर बान्ह जे रहय
हूम्म।
ओकरो बान्हि देलकै। तऽ पानि अबे के नदी के द्वारा जे छै, इहो कमला रहय, पिपरा घाट लगैन जा कऽ तिरमुहानि क बला धार सऽ मिल जाइ छलै।
ह
फेन इ धार ओतऽ दक्षिण मुँहे भऽ कऽ जाकऽ आगू करैह मे मिलै छलै सत ती घाट होइत निकलै छलै। दोसर, एगो धार जे छै से फेर अथी दऽ कऽ ओतऽ जा कऽ तीन गो मुँह बनै छलै। पिपरा घाट लगैन तीन गो, चाइर गो मुॅंह बनेय छै। पोखराम गेलिए हन?
ना।
पोखराम मे कमला के दूगो धारा छै।
हेतै।
एगो पोखराम के बीच गांव दऽ कऽ छै। जे ई कमला जीवच जे यैऽ तिमुहानी धार वला
हँ।
तऽ जनपूरा होइत ओ पोखरम के बीचो बीच जे छै से बॉहै छै। शायद पोखराम और हँ बीचो बीचे हेतै। आ ओई सँ पूव जे छै से कौनी घाट जे छै
ह्म्म।
कौनी घाट नामी छै।
हूम्म।
कम सँ कम
कोशी के अइ पार आ दरभंगा सँ पूब
हूम्म।
कौनी घाट विख्यात छैय। ओइ के, ओहो जे छै से कमला के एगो पुरनका धारा छियै। उ धारा चलि जाय छलै इटहर आर द क जे छैय से बॉहै छलै। आब तऽ जे छै से आ जीवछ आबि कऽ जे छै से ओई मे मिलै छलै कतौ। आ कि पिपरे घाट लगैन मिलै छलै सेहो नै कहब, अई दुआरे जे जतऽ-जतऽ तिरमुहानी छै। हलो
हँ कहियौ।
तीन गो नदी, दूगो नदी के जतऽ संगम छै। ओय-ओय जगह पर जे छै से कमला स्नान होइ छै।
हूं हूं।
ओम्हर पिपरो घाटमे कमला स्नान होय छै। आब तऽ ओना पानिए नहि रहै छै, जे कमला स्नान हेतै।
हम तऽ देखनुहो नहि छी कमला।
कमला नहि देखने छियै।
ना
घर यऽ कमले किनार मे, जे पुरनका कमला धार
ओ तऽ बुझलियै एतऽ।
लबका त्रिमुहानी घाट
अखन जे छै से नहि दखने छी।
ओतऽ जे जथुआ जे जाइ छलियै।
हूं
तऽ कमले लदी पार भऽ कऽ जाइ छलियै ने। सजन पूरा पूल सँ जाइ छलियै। त कमले नदी पर छै ने।
हूं
नदी के मैथिली में लदी कहै छै।
हूं
मने मैथिली मे नऽ जे शब्द नऽ सँ शुरू होइ छै, ओ लऽ मे परिवर्तित भऽ जाइ छै।
हूं।
जेना लदीके लद्दी, नदी के लदी।
हूं।
हिन्दीमे नाव होइ छै, मैथिलीमे लाव होइ छै।
हूं
हिन्दी मे नहर होइ छै। मैथिलीमे लहर होइ छै।
हलो
हँ हेलो
हलो हलो
हलो